हेलो
की हाल चाल छै
सब बढ़िआँ छै अहाँ सुनाउ परिवार मे सब ठीक छै ने
बिलकुल ईश्वरक कृपा से सब ठीक छै आब तऽ पर्व त्यौहार मौसम शुरू भए रहल छै तहि लेल बाजार मे खूब चहल पहल देखैत छै
बिल्कुल सही कह लियौ जखन से ओ त्यौहार नजदीक अबै छै तखन बाजारक माहौल एकदम बदली जाइ छै चारू कात सजावट ऑफर छूट अ विज्ञान भरमार रह‌ए छै
बिलकुल अहाँ अखन ई काली जे हम जे बाजार गेल रही देखलहुं जे लगभग सब दुकानदारी लोकिन विशेष ऑफर देत रहल छथि कपड़ा जूता एलोक प्ट्रॉनिक्स मिठाई सब चीज पर विशेष छूट चलि रहल छै
ई ते हर सालक बात बहि गेल छै अब मार्केटिंग तरीका सेहो बहुत बदैल गेल छै पहिने लोक केवल अखबार आ पोस्टर पर निर्भर रहै छल मुदा आब सोशल मीडिया सेहो बहुत पैघ भूमिका निभा रहल छै
एकदम सही हम तऽ देखैत छियै जे फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ओ लगातार विज्ञापन आबैत रहैत छै कोनो कम्पनी अपन नया उत्पाद लाभेच्छित त्योहारक सामने समय में विशेष अभियान चलबे छीय
हँ कारण ई छै जे त्यौहारक समयमे लोकोक खरीदारी क्षमता बढ़ी जाएत छै परिवारक लेल कपड़ा बच्चा के लेल उपहार घरक सजावट पूजा सामग्री सब किछु खरीदल जाइत छै
बिलकुल सही बात हमर परिवारमे सेहो जखन कोनो पर्व आबैत छै तखन पहिने से खरीदारीक योजना बनवल जाइत छै माय कहैत छथिन जे समय से सामान कीनी लेल जाय त भीड़ भड़ासमे जा सकैत छी
हमर घर मे सेहो लगभग एहन व्यवस्था छै खास कर दीपावली दुर्गा पूजा छठ आ होलीक समय मे सब सदस्य अपन अपन जरूरत सूची तैयार करे छथिन
बिल्कुल ई सूची बनबय वाला तरीका वास्तवमे बहुत उपयोगी छै एहिसँ अनावश्यक खर्च कम होइत छै आ जरूरी वस्तु छूटैत नहि छै
हँ मुदा मार्केटिंग कम्पनी सब सेहो बहोत चालाक भए गेल छै ओ लोकनि एहन विज्ञापन बनबैत छथि जे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ी जाइत छथि
सही कहलहुँ केतको विज्ञापनमे परिवारक खुशी अपनाप उपहार देबाक भावना पारिवारिक मेल मिलाप देखबोल जाइत छै
कारण त्यौहार केबल खरीदारी नही भावना सेहो छै कम्पनी सब एहि भावनाक उपयोग करै छै ताकि लोग अधिक खरीदारी करती
बिल्कुल एहन ऑनलाइन खरीदारी सेहो बहुत बढ़ी गेल छै लोग घर बैसल बैसल सामान मंगा लेत छति विशेष रूप से युवा वर्ग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोग बहुत करैत छै ओतय सेहो तैयारक समहि मे भारी छोट भेटैत छै
हमर छोट भाय काली मोबाइल फोन खरीदलक ओ कहलक जे त्यौहारक ऑफरक कारण हजारो रुपैया बची गेल
बिल्कुल ई तऽ सही छै मुद्दा कखनो कखनो लोग केवल छूट देखे के आनावश्यक वस्तु तऽ सेहो खरीद दैत छथि
हँ ई समस्या तो छै मार्केटिंग प्रभाव एतेक बढ़ी गेल छै जे लोक अपन वास्तविक जरूरत से बेसी खर्च करि दैत छथि
बिल्कुल हमर पिताजी हमेशा कहैत छथि जे खरीदारी सोची विचारि करबाक चाही केवल विज्ञापन देखिक क निर्णय नहि लेबाक चाही
बहुत नीक सलाह छै परिवार मे बुजुर्ग लोकनिक अनुभव बहुत कम आबैत छै
बिल्कुल सही बात हमरा याद छै एक बेर हम केवल ऑफर देखिके एकटा वह इलेक्ट्रॉनिक वस्त तू खरीद लेलू बाद मे बुझायल जे ओकर निशेष आवश्यकता नहि छै
हमरो सगे एहन घटना बहि चुकल छै तकर सँ हम पहिने तुलना करै छी समीक्षा पढ़ैत छी आ तकर बाद निर्णय लेत छी
बिलकुल त्योवारक मौसम मे छोट व्यवसायी लोकनिक लेल सेहो बहुत अवसर रहैत छै
हँ स्थानीय दुकान मिठाई वाला सजावट सामग्री बेचनिहार सबक बिक्री बरि जायत छै
बिलकुल हमरा तऽ ई लागत छै जे मार्कटिंग सफलताक मुख्य कारण ग्राहक आवश्यकता बूझल अछि
बिलकुल ज व्यापारी ग्राहक जरूरक बुझी जाय ओ अपन उत्पाद आ सेवा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकैत छै
बिल्कुल परिवारक लोक जखन एक साथ खरीदारी करबाक लेल जाइत छथिन तखन सेहो बहुत आनन्द आबैत छै
हँ हमरा बचपन याद आबैत छै पूरा परिवार बाजार जाइत छल कपड़ा खरीदायल जाइत छल मिठाई खायएल जाइत छल आ खूब घूमल जाइल छल
बिलकुल कपड़ा खरीदल जाय छल त किछु परिवार यही परम्परा के निभा रहल छथि यद्यपि ऑनलाइन खरीदारी बढ़ल छै मुदा बाजार घुमबाक आनन्द अलग होइत छै
त्यौहारक समय मे व्यापारी सब सेहो दुकान सजावैठ क्षति ताकि ग्राहक आकर्षित होति
सही प्रकाश व्यवस्था रङ्ग बिरङ्ग सजावट सङ्गीत आ विशेष पैकेजिंग ग्राहक ध्यान खिञचैत छै
एकटा रोचक बात ई छै जे बच्चा सब सेहो मार्केटिंग प्रभावित होइत छथी
बिलकुल टी वी या मोबाइल पर विज्ञापन देखि क बच्चा सब विशेष खिलौना क कपड़ा या मिठाई माँग करत जेती यही कारण परिवारक सदस्य सबक सोची समची क निर्णय लेबाक आवश्यकता रहैत छै
त्यौहारक समय मे उपहार देबाक परम्परा सेहो बिक्री बढ़ब मे मत्वपूर्ण भूमिका निभावै छै
बिल्कुल लोक अपन मित्र रिश्तेदार आ पड़ोसी सभक लेल उपहार खरीदैत छथि तऽ एहिसँ बाजारमे मांग पढ़ैत छै
हमरा तऽ लगै छै जे मार्केटिंग केवल उत्पाद बेचबाक माध्यम नहि बल्कि ग्राहक आ व्यापारिक बीच सम्बन्ध निर्माण करबाक प्रक्रिया सेहो छै
बिल्कुल नीक कहलहुँ जे ग्राहक संन्तुष्ट रहत तां फिर ओहि दुकान आ ब्रांड पर विश्वास कर
हँ आ सन्तुष्ट ग्राहक अपन मित्र आ परिवारक लोकनि के सेहो सुझाव दैत छथ
ई तऽ वास्तव में मुफ्त प्रचार जेका होयत छै बिलकुल मू जवानी प्रचार ओहो बहु प्रभावशाली मानल जाइत छ
बिल्कुल एखन देख जाय त अधिकतर कम्पनी अपन प्रचार प्रसार लेल डिजिटल माध्यम उपयोग कर रहल अछ खास के त्यौहारक समय मे ई गतिविधि बहुत बढ़ि जाइत अछ
सही बात पहिने लोक बाजार जाइत छल आ ओहिते वस देखते खरीदारी करैत छल मुदा अब लोकोग मोबाइल पर विज्ञापन देखक खरीदारी क त नहि नेपे लागल अछ
हँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम्पनी सब विशेष अभियान चलबैत अछ दीपावली छठ दुर्गा पूजा होल ईद आ क्रिसमस जेक अवसर पर विशेष पोस्ट बिडियो आ ऑफ देल जायत अछ
बिल्कुल हम देखैत छी जे कतको कम्पनी भावनात्मक विडियो बनबैत अछ ज ज्योहि मे परिवारक मिलन मित्रक महत्व अपमान अपनाप देखावल जायत अछ
एकदम सही ई प्रकारक सामग्री लोक के मन पर सीधा प्रभाव छोड़ैत अछ जखन ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ैत अछि तखन ओ ब्रांड प्रति विश्वास विकसित करैत अछ
बिल्कुल यही कारण से त्योहारक मौसम मे विज्ञापनक भाषा सेहो बदलि जाइत अछ सामान्य प्रचार स्थान पर शुभकामना प्रेम आ परिवारक सम्बन्धक बत आ अधिक होइत अछ
हँ कारण कम्पनी सब बुझैत अछि जे त्यौहार केवल व्यापार नह बल्कि भावना संस्कृति से जुड़ल विषय अछि एखन इन्फ्लुएंसर मार्केटिं सेहो बहुत लोकप्रिय भए गेल अछ
बिल्कुल सही सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध व्यक्ति या करण निर्माता जखन को कोनो उत्पाद बारे मे जानकारी दैत छथि तखन लोग ओही उत्पाद पर बेसी भरोसा करैत छथि
हमर भतीजा तै कतेको बेर यूट्यूब वीडियो देखिके क खरीदारी सलाह दैत छ ओ पहिने समीक्षा देखैत अछि तकर बाद निर्णय करैत अछ
ई अ नीक सेहो अछि कारण बिना जानकारी खरीदारी करबाक कखनो कखनो नुकसानदाय भहि सकैत अ
बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहक समीक्षा बहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछ
बिल्कु हम जखन किछु खरीदैत छी तखन पहिने रेटिंग या समीक्षा जरूर पढ़ैत छ यही से उत्पादक गुणवत्ता बुजबेमे सहायता भेटता अछ
त्यौहारक समय मे ई कॉमर् कम्पनी सब विशेष बिक्री अभियान चलाबैत अछ
बिल्कु
ओ लोकनि महिना तैयारी शुरू करय दैत छथ
बिल्कु हँ गोदाम वितरण व्यवस्था ग्राहक सेवा तकनीकी प्रणाली सब तैयार कयल जायइत अछ ताकि भारी संख्या में आदेश कोनो समस्या नहि ह इ सब सुने के बुझाय अगर केवल ग्राहक लेल नहि क पर ईसभ लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण समय होइत अछि
एकदम सही कतेको कम्पनीके वार्षिक बिक्र पैघ हिस्सा ही मौसममे होइत अछ
बिल्कुल पारिवारिक स्तर पर सेहो बहु योजना बनाओल जाइत अछि लोकोग बजट तय करैत छथ खर्चा अनुमान लगबे छथिआ आवश्यकताके अनुसार खरीदारी करैत छथि
हमर घरमे तऽ प्रत्येक बस विशे बजट बनावल जाइत अछि कपड़ा उपहार पूज सामग्री मिठाई अन खर्च अलग अलग लिखल जाइत छ
ई बहुत व्यावहारिक तरीका अछ एहिसे तऽ आर्थिक संन्तुलन बनल रहैत अछ
आजुक समयमे डिजिटल भुगतान सेहो खरीदारीक अनुभव बदलि देने अछ
हँ मोबाइल भुगतान यू पी आइ आ डिजिटल वॉले के उपयोग बहुत बढ़ि गेल अछ ग्राहकके नगद पैसा रखबाक आवश्यकता कम भए गेल अछ
एहिस खरीदारी सरल बनल छ सङ्गी कतेको बैंक आ भुगतान मंच अतिरिक्त छूट सेहो दैत अछ
बिल्कुल त्यहारक समय मे कैशबैक आ रिवार्ड कार्यक्रम सेहो ग्राहकके आकर्षित करैत अछ
सही कम्पनी सब ग्राहक के जोड़े के रखबाक लेल विभिन्न प्रकारक योजना बनाबैत अछ
हमरा लगैत अछि जे भविष्य क तिक बुद्धिमता आधारित मार्केटिंग सेहो बहुत बढ़ल
अवश्य एखन कम्पनी सब ग्राहक रुचि खोज आ खरीदारी इतिहा आधार पर व्यक्तिगत सुझाव देबय लागल अछ
ह्म हमरो अनुभव एहन त रहल अछ जँ हम कोनो वस्तु ऑनलाइन देखैत छी तख वही से सम्बंधित विज्ञापन लगातार देखैत र
ई डेटा विश्लेषण परिवार परिणाम अछ कम्पनी सब ग्राहक व्यवहार बूझी के बेहतर सेव देबाक प्रयास करैत अछ
बिल्कुल मुदा यही सङ्ग गोपनीयता विशेष विषय सेहो महत्वपूर्ण अछ ग्राहक व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखबाक चाही जिम्मेदा मार्केटिङंग य बात परर विशेष ध्यान देल जायबाक आवश्यक अछ
त्यौहारक मौसममे स्थानीय व्यवसायी लोकनिक स्थिति पर अहाँ की सोचैत छ
हमरा लागैत अछ जे स्थानीय व्यवसाय सब सेहो डिजिटल माध्यम अपनाय भी लाग गेल छथ व्हाट्सअप फेसबुक पेज ऑनलाइन ऑर्डरके माध्यमसँ ओ अपन ग्राहक संख्या बढ़ा रहल छथि
ई बहुत सकारात्मक परिवर्तन अछि एहि से छोट व्यवसाय सबके सेहो न अवसर भेटैत अछ
ग्राहक के स्थानीय उत्पाद खरीदबाक सुविधा भेटैत अछ ऐसे संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होइत अछ
परिवार आ मित्र लोकनिक प्रभाव से खरीदारी निर्णय में महत्वपूर्ण होइत अछ
बिल्कुल जख कोनो मित्र कोनो उत्पादक प्रशंसा करैत अछि तखन लोक ओकरा पर अधिक विश्वास करैत अछ
हमरो अधिकाश खरीदारी सिफारिश आधार पर होइत अछ
बिल्कुल त्यारक समयम उपहारक चयन मे सेहो परिवारक सुझाव महत्वपूर्ण होयइत अछ
भइ माय बाबूजी भाय बहिन आ मित्र सब अपन अनुभव साझा करैत छथि जहि से उचित निर्णय लेबा मे सहायता भेटैत अछ
बिल्कुल मार्केटिंग सफलताक मूल उद्देश्य ग्राहक विश्वास जीतब होइत अछ केवल एक बेर बिक्री करब तँ